हेलो हं की सब भऽ रहल यए
किछ नहि बस एने बैठल रही।
अच्छा बगल मे लागैए गीत तीथ होइए।
हं कीर्तन भऽ रहल यए हं आई शनि छीय न तऽ शैन शैन कीर्तन होइ अछि।
अच्छा हं आई।
नहि एकटा दुआरि ये ओकरे पर शैन शैन केे होइ छैय।
अच्छा अच्छा। आरो सब खाना पीना सब भऽ गेल बनि गेल?
नहि खाना तऽ अखन नहि भेल यै
अच्छा बनल कि नहि बनैयए
बन रहल याऽ मां बना रहल छथिन।
अच्छा की बनैया खाना मे की बनैया
मां की मां बना रहल छथिन की बैन रहल ये से हमरा
अच्छा सेहो नहि बुझल अछि।
खेनाई।
हम तऽ बना रहल छी हमर भात भऽ गेल याऽ आ कुम्हरौरी के तरकारी बनायब हम आइ।
अच्छा।
हँ कुम्हरौरी। अहाँ क नीक लागैए कि नहि?
हँ हँ उ तऽ प्रिय यए, बड नीक लगे या।
अच्छा हँ, हमरो बड़ नीक लगैए। ओकरामे जते बनाबैमे मेहनत छै, ओतबे स्वाद छै। हँ से बात तऽ छेबे करै। हॅं हँ बड़ नीक। हमरा तऽ बड पसन्द यऽ ओहिमे कनि टमाटर तमाटर दऽ दियौ
हँ हँ
हँ बड़ नीक लगैए हमरा। अहाँके भाइयो के नीक लगैये। एकटा बात खुशी यऽ अहाँके भैयो खाइए बड़ प्रेमसँ। हँ तहन नय होइए दिक्कत, दुनू आदमी खाइत छी। हमरो रह रहए तऽ नहि गाँव घर मे, हँ एहि बीचमे गाम गेलौं रहए ने
हूँ
तऽ माँ देलखिन रहए, ईसभ तऽ माँए सभके सनेेश होइए। हँ सासुर सँ मिलै ह। हमरा तऽ सासुर स हँ सासुरसँ भेटल रहए, सासुर गेल रहहू ने।
हँ
तैं ओहिठाँस लऽ कऽ एयलहुँ रहँ कुम्हरौरी, एहिमे अल्लू दए कऽ बड़ नीक लागै छै।
हँ ओ तऽ
की होइ छै ने, भूजै मे लागै छै, माॅं कहलखिन कनी लाल भऽ जाइये तें नहि फूलय य। हमर फूलय नहि ये बढ़िआँसँ कुम्हरौरी य हँ कतबो बढ़िआँ सँ बनायब, स्वाद त झोर सबके बड़ नीक होयत मगर कुम्हरौरिए नहि फूलत, से कनि कड़ा लागैत छै।
तिन कूकर में द के, सब सीटी लगा देय छथिन जे नहि फूलै बला रहल त ओ कनि अथी भऽ जाइ छै।
तहन न लोहिया मे बनबै छथिन।
हँ ऊ जे मतलब बुझ गेल ने, जे ई नहि फूले बला छै तऽ ओकरा कु कुकर मे दऽ के कने सीटी सीटी
नहि से तऽ हमरा नहि बुझल अछि। हमर तऽ की कही फुलैयो बला जे माँ बनेथिन न तऽ बड़ड नीक लागल खाय, हम कहलहुँ हे माँ हिनकर तऽ बड्ड नीक लागैत छै ने, हम बनायब तऽ स्वाद बड्ड नीक फुलबे नहि करत एकोरती। कुम्हरौरी अदौरी तऽ जा फूलत नहि, ता मेन स्वाद हेबे नहि करत ओकर।
हँ हँ, एने हमर चाची छै एकटा बगल म ऊ मतलब, सब किछ ओकरा अगर सौसो कए के द देते ने, जे बड़ी बनबय के वास्ते तऽ, तऽ सबकिछ कऽ के के दऽ देते, लेकिन फुलबे नहि करै छै हुनका हाथ से।
हँ नहि, बड़ी तऽ हमरोसँ नहि फूलैत रहए, हम गलती करैत रही कनि। हम की करी न, तऽ बड़ी खसा कऽ, पाईन दए कऽ तुरत्ते बेसन फेन कऽ दए दियै।
हँ आ नै ओना कहै अइछ जे बेसन जब ओकरा घोरै छै ने तऽ मुट्ठी नै मुनबाक चाही।
अच्छा एंहे इहोसब होइ छ।
हँ तऽ उ नै अथी होइ छै तऽ हमर वेएह - वेएह बेसी नूतन के फेर चाची बनेतै ने हुनकर साउस त हुनकर फुलि जेतै लेकिन उ ओकर नै फूलै अइछ।
हाथो भेए जाइ छै अपन - अपन। पहिले के लोक कहै रहै जे हुनकर हाथ के ई चीज बड़ नीक त हाथो भेए जाइ छै कनी। हँ तेंए हम एक्के बेर मे बेसन आ पानी खसेए दियै।
इ हम बना देब लेकिन बड़ी हम नऽ बनाएब हमरा सँ न फुलै छै।
नै आब तऽ हम बनेए लै छी किया तऽ अइठां की करब लेकिन गाँव एखनो जाइ छी तऽ हम नै बनबै छी हमरा मांए हाथ के बड़ी पसन्द।
हँ हमरो माँ के हाथ के बड़ी बड्ड नीक लगैये।
हमरा सौस के माँ मतलब सौस दऽ कहै छी हमर सौस बड़ नीक बड़ी बनबैये पहिले त तेल आ जीरा देए कऽ फेनत बढ़ियां सँ हींग देए कऽ हाँ। तकर बाद कसूरी मेथी सब दऽ कऽ बड़ सुन्दर हुनकर बड़ सुवाद लागैये।
हँअ आ ओनो कहै अइछ जे जेना कि जे नै फूलल ने तऽ तखने गरम पानि मे द दियौ बड़ी नीक छाक
बड़ी के हँ सेहो हम मां के देखैत रहियै हम अपन हम अपना मम्मी के। तऽ गाम मे देखैत रहियै जे उ अहिना बनेने जाय निकालि- निकालि पाइन बगल मे जग मे खौला कऽ राखय आ ओइमे डूबेने जाय।
नहियो फुलै बला
रहै छै हँ। आ अपने सबके नै केए होइये नै तऽ मां सँ त बहुत स कीन केए लै छथिन कनो नै। हॅं। बुझल अइछ कनो नै कनो ओ फुलाइये लेथिन बड़ी के।
हँ।
आ हमरा सबके तऽ बतेलो पर ओहेन बढ़ियां नै होइये। हॅंअ हम कहब ने गाम जैब हँ आब ते तबो केए लै छियै हम पहिले शुरू- शुरू मे गाम जैइयै ने तऽ हमर ददिया साउस रहथिन एखनो छथिन। से कहथि कोन कनिया अनलियै विदेशी किछ अबिते नै छै। एकरा नै बड़ी बनबै आबै छै नै कुम्हरौरी बनबै आबै छै। छै आ नै मकइयो के रोटी आबै छै।
हँ पुरनका लोक सब तऽ कहबे करतनि।
हँ। हमरा कनियां मां सामना मे अहां सानू आ ठोकू हमरा बना कऽ देखाउ अहां मकई के रोटी।
पहुलका लोक सबके तऽ इहेए सब चीज रहल।
तब अहाँके भैया के कहै रे कोन कनियाँ अनलिही ए तों। जकरा किछो नै आबै छौ अइ ल कहाँआं।
उ होइ छै न धीरे - धीरे करऽ लागल हेबै तऽ फेर
हँ आब भऽ जाइए आब तऽ कैए लै छी सब चीज। आर जा तक अहाँ अपनासँ करबै नहि नऽ ता तक अहाँ सिखबो नहि करबै से बात होय छै पहिले रहै कि मां के संगे रहैत रहि
होइते छै।
तऽ बुझिये हौ मांए करथिन हँ माएं करथि न माँओ कहै रहथिन जे छोड़ि दियौ कनियाँ हमहीँ बना दै छी। हँ।
लोक करत हँ।
माँ कहथिन जे अहाँ छोड़ि दियौ कनियाँ हमहीँ कऽ देब। हँ हम तऽ कहैत छी जे मीटो मछली माछो माउस सँ माँए बनबैत रहथिन बेसी हमर ओहिठाम माँ कहय छोड़ि दियौ अहाँ हमहीँ कऽ लेब। आ एकेटा ने छी हम अपना सासुर म तऽ एकटामे तऽ कनि बेसी मोह भऽ जाइया।
हँ तऽ बेसी मोने हेतै ओ भइए जाइ छै जे एकटा छै।
हँ तऽ हुनको रहै हँ हुनको रहै जे छोड़ि दियौ कनिया अहाँ हमहीँ बनबैत छी तऽ माँ माछोसभ तरैत रहथिन आ हम बगलम बइस क तरल तरल लए लए क माछ खाइत रहिये आ ईसभ चीज तऽ पहिले हैइत रहै आब तऽ माँओ गाँव चलि गेलखिन। तऽ गाँवमे तऽ ईसभ चीज नहि भऽ पाबैया।
अच्छा।
हँ एहि ल एहि लऽ कऽ कनि हँ आब तऽ एहिठाम सभचीज अपने करय पड़ैए कालइहियो लै छी आब सभचीज।
आब करा हेबै ने तऽ आदत भऽ गेल हैत।
आदत भऽ गेल हैत हँ उएह बात होइत छै कि करैत करैत सभचीजके अभ्यास भऽ जाइ छै। ह हमूँ आब उएह कुमहरौरी हँ आरो सब तऽ बढ़िऑँ अछि हमरो मसाला भुजा रहल यऽ आब कनी रस दए कए तहन कुम्हरौरीे तब कनि खदतऽ खदकत तब खायब। तऽ आ बौआके खुआ देलहु य एकटा रोटी आ दूध।
अच्छा सब्जी सब नहि खाइ अछि बौआ।
आ नेह सब्जी नहि खाइए दाल रोटी कनि दैत रहैय इम्हरसँ सेहो नहि खाइ छै।
ओ आज कल के बच्चा सब के तऽ खाइे मे बड़ अथी करलक।
हँ तेंहाँ डॉक्टर की की लिख देलकै यए से भोर ओट्स दै छियै बनाकऽ से डॉक्टरे लिखने छथिन। ह भोर क ओट्स देब तखन दलिया जे होइय से दलिया देलहुँ। हँ से सभ चीज दिनके एक बेर दू बेरके देलहुँ आ एक बेरके कनि मनि भात दालि खुएलहुँ कनि आदत लागतै ने।
हँ उहो तऽ जरूरिे छै आदतो लगायब ने तऽ
आ पहिले नहि दैत रहियए मां सब बड बाजे जे कोन आदत लगा देलियैया कोन आदत। आब कनी कनी खाई ए भात दाइल। एइ ल
नहि पैघ हेतै जेना जे अपन फे भे जाइ छै। लेकिन आ ने छै ई
हँ उएह छै। नहि यै कहै छै पैघ कनि हैत ने तऽ आओर बेसी नाटक करे लागैय छै। हम अपना बहिन बेटी क के हं, तखन त बुझाय ने लागै छै, एखन तऽ मानि लिअ गुड़ि गाड़ तऽ कहुना मोबाइल तोबाइल देखा कऽ खुआ देलहुँ। आ तखन तऽ फरमाइशे करय लागत। ई नहि खायब ओ
हँ, तब कनि बुधि भेलाके बाद आर भए जाइ छै।
हँ
जे जीज देखलक मोबाइल सभमे ओन तब ओ कहलक उएह खायब।
ना राति मे कहे लागल हम पिज्जे खेबौ। मौसी हम पिज्जा खायब, पिज्जा खायब आब राति मे कत तसँ पिज्जा आनी? तखन एखन अपने मिथिलाके नै स्विगी ऐप्प एकटा आयल यए।
हँ
स्विगी ऑनलाइन बड़ बढ़िआँ दरभंगेके ऐप छियै।
हँ
मिथिलेके ई ऐप छै। ताहि परसँ तब ऑर्डर केलहुँं। बड़ बढ़िआँ दै ये। घर पर पहुँचाबैये।
अच्छा
हँ घर पर सएह पहुँचेलक। तब ओकरा खुएलहुँ। तैँ कहलियै एखन तऽ हमर छोट यए बौआ।
हँ-हं-हं, त जा छोट ये ता अपन जे मोन से खुआ दियौ।
खुआ दियौ आ पैघ हैत तऽ फेर फरमाइसिस
तब हुनकर फरमाइश से तब चलय पड़त।
चलैए पड़ै छै कि। एखन हम अपना बहिन कन देखै छियै ने, टिफिनिये मे कहत इस स्कुल जायइत काल, आइ ई लेब काल्हि उ लेब।
हँ।
एना बुझियौ ने जे जा कुमारि छियै ताये। वियाह हैत तखनसँ अहाँकेँ हं-हं
हँ जा कुमारि रहत ताये निश्चिन्त रहू। त कर बाद तऽ अहाँ पर ज़िम्मेदारी तत चल अयत जे
चलत जे हँ, ताहिमे हम तऽ असगर जे छी ने ताहि लए कऽ हमरा और बेसी, सभ दिस के निभाबै पड़ैए।
हँ, अस
हँ नहिरा, सासुर, बड़लग हमरा तऽ तीन टाके घर भए जाइए ने आइ काल्हि लोकके। एकटा भेल सासुर, एकटा भेल नैहरा आ एकटा जतय अहाँके घर वला रहत ततए। बुझियौ जे तीनो ज करयमे हमर चलि जाइए जिन्दगी।
समय उएहमे व्यतीत भए जाइए।
प्रियो, आई फेर पप्पा कहै रहथिन भोर मे आई शनि छियौ चलि आ, ताहि मे जहैन अहाँ लग रहत नहिरा तखन तऽ और बेसी।
हँ तऽ तऽ आओर जे छुट्टी भेलो दुओ दिन ले तऽ चल आ गांवे।
हँ चल आ, चल आ आई पप्पा कहै रहथिन। कहलो नहि पप्पा आइ त नहि आब देख देखै छी जऽ हेएत त अगला शैन रैब आएब। त कटहल गाछ मे ढे़रिक येए सबटा पाकैये। आ हमरा कटहलऽ के को बड़ नीक लागैये। आब हँ पाकऽ कल हमर जे कटहल येए ने कहै छथिन मां सब खजबा कटहल छियै। उहे एते - एते क एकहक उंगली के एतेक स्वादिष्ट एतेक बढ़ियां लागत खाइ मे जे की कही आ एखन त मौसम कते ये आम कटहल के।
हँ अखन तऽ उएह आम कटहल के छेबे करे।
उठल जेम्हर देखियौ, माँ कहलक जे एखन देखही ई देखियौ कियो खाय बला नै ये भिन- भिन करैये माछी। आइब जाउ कनि कटहलो सब खेए लेब आ, बौवो देखत उ त कहियो देखने नै हेएत एबरी। प्रथमे देखत बौवा कटहल। पिछला बेरी तऽ बड़ ने बच्चा रहे हँ, तें कहलहु आ